हेलो
हेलौ
आ नमस्कार
जी नमस्कार अहाँके कैसन हाल छै
हमर हाल चाल ठीक छै अपन बतैही न अहाँके हाल चाल ठीक छै
जी हमरो हालचाल सब नीक छै
और बताइ बतैैयै न अहाँके खाना भऽ गेलै
जी हमर खाना तऽ भए गेल अहाँके खाना भऽ गेल
हँ हम हमरो खाना भऽ गेलै और बतैे ही न अहाँके माता पिता लोग खाना खा लेलथिन
जी सब लोग खाना पीना खा के अब सुते जाइ छथि
अच्छा अहाँके खानामे कथी कथी खैखले छियै
हम तऽ खाना मे खैले छी भात दाल तरकारी खैले छी ना भात खैले छी तरकारी खैले छी आ आम खैले छी बड़ा नीक लागे छै अभि किया हम ओ जर्दा हौकै छी न एतना नीक लागे छै कि हम की कहै छी
अहाँके बता दू कि हां अहाँके बता दू कि माल देवा माता आ नीक लागे छै स्वाद मे
ओ मालदह जे लास्टवा मे होखै छै आ बड़ा उ पातर पातर खोइज हो
हँ अन्तिम समय मे मलदेवउवा रहै छै तऽ बड़ा नीक लागै छै ओ स्वादिष्ट लागै छै यौ खाय मे स्वाद
लागबे करै छै लेकिन जर्दा के बाते कोनो अलगे होक छै उ नैय नीक लागे छै इ हम आहां के की बताउ
हाँ जर्दा त ओकर स्वादे अलग रहै छै और बताई न अहाँ खा खना बनाबे आ जा लै
जी हमरा खाना बनाबे तऽ बड़ा नीक ढंग से आ जाय छै अहाँ के खाना बनाबे आबै छै
हँ हमरो खाना बनाबै आ जाइ छै हम खानामे बना लै छियै दाल बना लेबै छियै भात बना लेबै छियै फेर सब्जी बना लेबै छिय छियै फेर बना लेबै छियै रोटी बना लियै छियै फेर सब्जीमे बना लियै छियै घिउरा के सब्जी लौकी के सब्जी बना लै छियै फेर बना लै छी कटहल के सब्जी बना लै छियै फेर रोती उटी सब बना लै छियै फेर मीठ मे बना लै छियै मुर्गी के बिरयानी मटनके खस्सीके बिरयानी फेर मछली के बिरियानी अंडा के बिरियानी फेर मुर्गी के मीठ बना लै छियै आ खाँसी के मीठ बना लै छियै फेर मछली के मछली बना लै छिय फेर अंडा कढ़ी बना लै छी अंडा के सब्जी बना लै छी की फेर बना लै छियै पास्ता बना लै छियै मोमोज बना लै छियै चाउमिन चाउमिन बना लै छियै मैगी बना लै छियै और बना लै छियै। इटली बना लै छियै साम्भर बना लै छियै फेर सैंडविच बना लै जे बर्गर बना लै छै इहे सब हम बना ले छी और बता ही न अहाँ के खाना में अ सबसे नीक स्वादिष्ट शाकाहारी खाना में कौन सा खाना लागै छै
हमरा तऽ लागै छै हम खाय छी, दाल खाइ छी, भात खाइ छी, तरकारी सब तरकारीमे सबसँ नीक लगैय छैय हमरा पनीर के तरकारी, एतना नीक लागैय छैय कि हम अहाँ के की बताउ पनीर के तरकारी जे होखैय छैय छोट-छोट आ बड़-बड़ो होय छैय पनीर टिक्की, पनीर चिली एतना नीक लागैय छैय कि हम अहाँ के की बताउ हमहुँ लोग खाना बना लेवैय छियैय जैसे हमनीके त बेंगलोर मे रहैय छियैय त हमनीके कबो कबो-कबो एतना-एतना खाना बनाबैय छीयैय, कबो बनाबैय छी पनीर के तरकारी त कबो बनाबैय छियैय कटहल के तरकारी, कटहलो खुब नीक लागैय छैय। कटहल के त बीयो हमनीके खा जाइ छियैय। ओकरो त बिया जे होखैय छैय न उहो हमनीके ना छोड़ैय छी कहैय छीयैय खा लेबैय, देब बड़ा नीक लागैय छैय ओकरा, कटहल के जब हो जाइ छैय, कटहल के सब्जी जब निरहा जाइ छैय तत्ते होइ छैय ओकर बियबा निकाल देबैय छियैय, सुखा देबैय छियैय आ एतना नीक लागैय छैय खायमे एतना नीक कि हम अहाँके की बताउ, की अहाँ कि कबो खयले छियैय कटहल के बिया?
हँ हम त कटहल के बीयो खयले छियैय, बहुत बिया खयले छी, ओकरा ओकर बीअबा के घाममे-रौदामे सुखा के आ ओकरा बादमे ओकरा के तेलमे भुज के अच्छे से, आ नमक छीट के ओकरा के, बालूमे भुज के चाहे नमक-तेलमे भूजके आ ओहिमे सेंधा नमक छींटके बड़ा नीक बड़ा सुन्दर स्वादिष्ट लागैय छैय, आ ओ कटहलवा के बीचमे के अथिए न ओखैय छैय डण्टी लेखा बड़का गुदवा लेखा, हँ ओकरो के रौदामे सुखा के ओकरो के सब्जी बना के बड़ा नीक-नीक सब्जी बनैय छैय बहुत नीक सब्जी बनैय छैय ओकर। बड़ा नीक लागैय छैय ओकर आओर-आओर बतइयै न अहाँ के पेड़-पौधा लगैले छीयैय कि ना फुलवारी, मे आम के आ चाहे आओर भी पेड़-पौधे के, पेड़-पौधा
जी, हम त सोचैय छी लगाएब आ इ सब लगैयलो खुब करैय छियैय, अभी सोचैय छियैय की नीम के लगा देबैय, की कटहर के लगा देबैय, की अनार के लगा देबैय इएह सब सोचैय छियैय, देखियौ की-की होइ छैय।
हँ-हँ आओर बतैयौ न अहाँके फल आम-उममे लगैले छियै की नै अभी अपना फुलवारीमे?
अहाँ सब अहाँके की-की खयले छी अहाँके आम-उम के लगैले छी की?
हँ, हम आम के लगैले छी। आम मे लगैले छी दलमा आम लगैले छियैय, मालदेव आम लगैले छियैय, फेर किसीन- -भोग आम लगैेले छियैय, जर्दा आम लगैेले छियैय, फेर लगैले छियैय दशहरिया आम लगैले छियैय, सिपिया आम लगैले छियैय, फेर अहाँके बता दू हम लगैले छियैय भथुआवा आम, सिन्दुरिया आम लगैले छियैय फेर बहुत तरह के बमइ आम लगैले छियैय, बतसवा आम लगैले छियैय, रस- गुलबा आम लगैले छी, बहुत आम फेर कटहल दुगो लगैले छियैय, फेर दुगो पपीता के पेड़ लगैले छी, एगो नींबू के पेड़ लगैले छी, दूगो केला के पेड़ लगैले छीयैय, फेर अहाँ सँ बता दी एगो कटहल के, एगो गूलर के तीन गो लगैले छी, अमधुर के पेड़ लगैले छियैय, फेर लगैले छियैय अहाँके फेरसा के पेड़ जानैय छियैय?
जी नै हम त न जानैय छियै, कथि कैसन होखै छै
उ छोटी-छोटी रहैय छैय, आ कथक कथ कलर के छोटी-छोटी घुरमुंडी देखले छियै अहाँ के हँ ओकरे आकारमे फड़ैय छैय बड़ा खट्टा-मीठा लागैय छै खायमे इतना नीमन लागैय छैय, ओकरो पेड़ लगायले छी अपना पीछा फेर हम फूलमे लगैले छियै गेन्दा गेन्दाके फूल लगलै छी ओे गेन्दा के फूल लगेलै छियै फेर अहाँ से बता दी कि अम गेन्दा के फूल के बाद गुलाब के फूल लगैले छियै ओड़हल के फूल लगायले छीयै सूरजमुखी के फूल लगायले छियै और चं पा चमेली के फूल लगेले छियै फेर अहाँ के बता दिय कि
गुुर गुज के फूल लगयले छी कनेर के फूल लगयले छीयै आ हम बहुत फूल पौधा लगयले छी फेर लगयले छीयै झाड़ ल औकी के झाड़ लगयले छीयै घिउरा के झाड़ लगयले छीयै झिंगुनी के झाड़ लगयले छियै फेर भिंडी के पौधा लगयले छियै बैगन के पौधा लगयले छियै आलू के पौधा लगयले छियै औरो लहसुन रोपले छीयै पियाज रोप ले छी बहुत अपने घर पे कृत्रिम तरीका से हम फे पेड़ पौधा सब्जी उब्जी सब लगाबै छियै हमरा बड़ा नीक लगै छै प्रकृतिक के साथ जुड़ल अहूं के बतइ न आहाँ के प्रकृतिके साथ जुड़ल कैसन लागै छै
जी हमरो नू बड़ा नीक लागे छै हम अपने डेरा पर रहे छियै तऽ रोज पानी देबे छै हमर नानी पेड़ लगाबै छै कनैल के फूल लगावै छै छोट मोट खूब फूल लगाबे छै हमनी के की करे छी ओकरे मतलब की पानी दे दे के ओकरा ब करै छी हमरो खूब मतलब जुड़ल पसन्द छै हमहु ने खूब जुड़े के चाहे छी
हँ और बताबै छी न अहाँके ओरीके मौसम कैसन छै भैया
मौसम पालै द
अहाँके आवाजबा कम अबै छै
बोलै छी आब जाइ छी बोलै छी हमरा बोले छी हमरा तोरा मौसमो बड़ा न
ओ आ अहाँ के ओरी दो एक दो दिन पहले बारिश उरिश भेल छै कि न भेल रहल छै कि ना
आ हँ भेल तऽ रहै छियै लेकिन ओतनो नीक न भेल छै बारिश जैसे गर्मी कम हो जाए बड़ा परेशान कोय मतलब
हँ लेकिन तभी तभी अहाँके बता दू कि गर्मीके बहुत मतलब गर्मीके दबाबैवला काम कयले छी ई मौसम व ठंडी ठंडी मौसम हय हय भेल छै न गर्मी के दवाई के बहुत काम कैले छी जसे गर्मीए काफी हद तक दब गेल छी न तऽ बारिसवा न भेल रहती तऽ अभी ले बहुत ज्यादा गर्मी ब बढ़ गे रहै और बताबै छी न अहाँके ओर ई हँ हँ और बतइ छी न आंधी तूफान अहाँके औरी आयल छै कि न
आयल रहे छै आंधी तूफान तऽ ऐले रहे छै हमरा तऽ हमरा औरी लेकिन बड़ा दिक्कत होइ छै आंधी तूफान आ होइ छै तऽ पूरा पेड़ पौधा के इतना नुकसान पहुँचा देबै छै अहाँ के की बताउ बड़ा न नुकसान पहुंचा देबै छै पेड़ पौधा के आंधी तू
हँ ई तऽ बा बहुत अच्छा नीक बात कहले छियै अहाँ के काहै की हमरो औरी बा बड़ा आंधी तूफान आयल रहल छै तऽ एगो मोट मोट डाल रहे उहे ओमे बड़ा आम के फल लागल रहै उमोए के डलीेया टूट के गिर गेल छै आ बड़ा नौक नसान भेल इहे अहाँके बता द इहे भलाइ भेल कि पेड़वा न गिरल इहे भलाई भेल छै न तऽ पेड़वा गिर जाय तऽ फल के स्रोतो मिीट जायत और बताबै छीियै ने अहाँके पेड़ पौधा आहे को ओरीी गिरल छै का आंधी तूफान मे
हमरा तऽ पेड़ पौधा गिरे छै तऽ सबसे बड़का दिक्कत हो जाइ छै कि आ तऽ आबे करै छै ओ बात तऽ अलग छै लेकिन सब ओे बड़क दिक्कत होइ छै पुर मह मल्ला के पेड़ ई सब टूट जाइ छै तार उर सब टूट जाइ छै समझली
हँ हँ ई बात छै आओर बताबै छी ने अहाँके पढ़ाई लिखाई सभ नीक से चलैत
जी सभ नीक से चली यहाँ ह से बात करके हमरा बड़ा नीक लागै छै अहाँ से फेनो बात
समय मिली तऽ अहाँ से गपशप करब नमस्कार धन्यवाद
जी नमस्कार धन्यवाद